की हाल से आा
ठीक छै अहाँके
हमरो ठीक छै और धियापुता सब ठीक
धियापुता सब ठीक यऽ अहाँ के भोरसे कै बेर फोन केलौं है आहां फोने नहि उठबै छियै
की कहै छी कनि हमरा ने ओतऽ जायके छलैय आइ डॉक्टरके पास हॉस्पिटल तऽ ओएह सब दुआरे
ओ कथी भ गेलह से
अरे ओहे बात की नाज क ले ने दर्द करै छला ने
हूं
उएह लेल जाय पड़ै छलै तऽ बुझिते छियै बाहर कतहु जाउ काज तऽ ओते अथी से छैई ने असान की जाउ आउ होई जैत बड़ी झमीला बला काज हो छै
केने हेबै
हँ आउ खाना पीना सभमे अथी करू काज
हं हँ खाय पियै लए तऽ होइते छै बच्चा सभके तऽ खै खै करिते छै आउ तऽ ओकरा बनाउ खाय लए दियौ खायत पीत
हँ हँ इएह हैत और अहाँ की बनेने छलियै आइ
सब मंगल हुं उपास यै एकरा दुनू ले बने या पूरी या तरकारी
अच्छा बौआ सभकेँ बड़ पसन्द छनि की
हँ एकरा सबकेँ पूरी तरकारी बड़ पसन्द छैक तऽ कहलियै साँझमे एकरासभ लए भात बना देबय आ सब्जी अखन बनाय देलियै तरकारी तऽ अपन पूरी आ तरकारी खेतय ई सब
बड् सुन्दर बड़ सुन्दर बह
अहाँ कथि बनेलहुँ हाँ
हैया आब बनेबय बौआ सबकेँ लेल वएह आलू केँ परोठा बनेबय दही छैक सब्जी छैक
हँ अलुओ केँ पूरी बड़ सुन्दर होइ छैक। हँ
उएह बनेबय हमहुँ।
हँ आर कहू मौसम केहन अछि।
मौसम तऽ गर्मी बडड् अछि। पर कनिकेँ हल्का से झाँपू सबसँ करिया आ देखियो महादेवकेँ दया अगर
पता अछि काल्हि की भेलैक काल्हि अहाँ के ई अयलथिन। खिन तऽ कहलखिन जे करैलाकेँ भरुआ आ भात बनबय लए तऽ काल्हि राति हमरा दस बाजि गेल।
अच्छा अहुकेँ लेकिन ओ जे छैत से बड़ अथी छैथ ने
तहन अहाँके करैला केँ भरुआ बनेलियै भात बनेलियै फेरो पापड़ छनेलियै चरौरी छनलियै
अच्छा
तखन गेलिय खाय लय तऽ बच्चा सब तऽ बुझिते छियैक नहि पसन्द करै छैक तऽ ओकरा सब लए चरौरी छनलियै दालि रहय ओकरा गरम कऽ देलियै
धिया पुता केँ ओहने आदैत रहय
तऽ ओ नहि खेलकय तऽ ओ हमरा हमरो तऽ नीके लगे अछि लेकिन बनबय मे मेहनत होइत छैक। जे ने करैला सभकेँ तरकारी आ ओहो भरुआ अहाँके राइत बाइज गेलैक दस सुते हमै तऽ आइ मंगल छलैक तऽ आइ हुनका मंगले छलैक तऽ आइ उठलियै लेटसँ आइ आठ बजे हम उठबे केलियै
नीक केलहुँ नीक केलहुँ
तखन फे ह तखन फेरो आइ घर पोछेलहुँ हेँ ओकरा दुनूसँ हम अहाँके तऽ खाना बना अथी भानस केलियै यऽ ई सब ख ई सब घर पोछलक या एगो भाय कपरा धोइ छै
के धियापुतासभ बड़ नीक देने छथि
कहलियै हम धोलै छी तऽ कहै या नै तोहर तबियत खराब छौ त तू नहि कर हमरा दू दिन से तबियत नहि ठीक फरोहिए
की की हो की होइया आहाँके
उठऽ लगे छी ने तऽ बुझाइया जे न आँखिके आगू मे अन्हार भऽ गेले
हॅं अहाँके कमजोरी सब ख द ल क फे
ताहि दुआरे लए दू दिन देख खलकैया ने तऽ हमरा कहै छै जे बी पी जँचा लेब ल
नहि न जरीर पर पहिले ध्यान दिह किछु बाद मे कर शरीरपर ध्यान दिऔ
ताब तऽ हमरा किछो कहि देत तऽ आओर हमरा डर भऽ जायत
नहि नहि ओहन बात नहि रहै छै टेंश नहि लेब लेकिन जचा लेब ने तऽ सही रहत कनि अथियए हेतै ने
भात रोटी मना कऽ देत
तऽ की भऽ गेलै
भात र मे जान अइ रोटी मना क देत त ने‌ अखरत भात मना क देत हमरा बड़‌ अखरत हमरा भात बिना नहि रहल जायै हमरा पूरी पाड़ी नहि सोहायै हमरा कोनो चीज होइ हमरा भाते नीक लगयै
हूँ अपनासँ मैथिली ब्राह्मण मे बिहारमे तऽ भाते प्रसिद्ध छै
ह आ आइ तो अपना सब अपना सबके घरमे सब भाते सब खाइ छै अपना पाँचो भाय बहीन त भात खाइ छियै हँ सा सूटोसभ खीच देलकैए
धन्य भाग कौशल्या के राम लेल अवतार
देखि ने हम सूट सूटो रहिये बोर देने आ से देखियो कनि सूटो खीच देलकैए हमर तीनटा सूट सलवार छलैयै
अहाँके खुशी मनेबाक चाही अहाँके बाल बच्चा एहन हेते केयर करयया आशीर्वाद दिय कि हमरो हमरो बाल बच्चा चाह नहि हुअ
एतनीटा के बाल बच्चा ए अहाँ के त अहाँ सके त कहै छै खानो बनाय लैया हमरा तऽ मोन खराब छै ताहि दुआरे लए अहाँके खींच देलकै या आ मना केलियै या तैयो देखियौ न दुनू भाय मिल क एक भाय पोछलकै या एक भाय अहा के कपड़ा धोलकै या आया हम देखियौ ने सुतल छियै नीचा मे
अच्छा गर्मी बड्ड लगैय के
हँ नहि नहेबो कहाँ केलियै लेटसँ उठेलियै तऽ आब नहेबै
तऽ ई तऽ अहाँ बहुते गलती करै छी
हँ नहि आइ तबियत ठीक नहि य हुँ सब बुझियऔ तऽ कमजोरी बहुत बुझाइया काज करै छियै बैस बैस
तऽ कनि ध्यान राखब ने लोक ध्यान रखै छै ने
की कहू उ कनि टेंशनो भऽ जाइया मोनमे
कथी के कथी के
बेटी लऽ कऽ टेंशन भऽ जाइय बेटी इओके तबियत नहि ठीक रहै छै ने अहाँके फेर आइ पथरीके दर्द उठि गेल छलियै या
ओकरा न कि जड़िसँ इलाज करबय पड़तै लागि कऽ बुझलियै
ह अचछा अइन तऽ देने छै नारियल पानि आनि देने छै सोडा आनि देने छै दवाई छै मानय तऽ बड़ छैक त उठा -उठा कऽ हॉस्पिटलो लऽ जाइत छैक लेकिन अपना टेंशन धेने रहैत अछि।।
नहि नहि टेन्शन नहि करू उपर वला केँ दया सँ भगवान बहुत नीक घरमे अहाँके बेटी गेलैथ हँ।
आइ काल्हि देखय छियैक आ तकलो सँ एहन रिश्ता नहि भेटैत अछि। ककरो अहाँ खुश रहू उपर वाला केँ दयासँ बहुत नीक भेट गेल कथी करबय तकदीर तबियत खराब ई सब त देखते छियैक आइ काल्हि तऽ हाबा बहय छैक। किछ होइते रहैत छैक। पर ठीक भऽ जेतय अहाँ चिन्ता नहि करू।
हँ ओह देख देखियौ न ओकरा मौसो केँ पथरी भऽ गेल छलैक मौसे भऽ गेलय आ देखियौ ओकरो भऽ गेलय।
की कहय छियैक सभटा केँ होइ छैक ओना ओना ठीक भ जेतै दवाइ उवाइ लेथिन लिक्विड वला चीजसभ खेथिन पीथिन ने ठीक भय जेतय‌। थि
एकर सासु केँ देखलियै या एगो बोतल नारियल पानि कहैय छैक डेली पियऽ लेय।
हँ नारियलकेँ पानि आरो कथि कहैय छैक ओ जूस वगेरह मतलब जतेक अहाँके लिक्विड वला सामान होइत अछि ने ओ सब रहैत छैक यूज मे कोलक पीबू आहाँ जते पी सकी मतलब ज्यादा सँ ज्यादा पीबू की मतलब आहाकेँ पेसाब द्वारा निकलि जायत से रहै छैक
हँ अ देख
हं पर एखन अप ऑपरेशन करबाबय लए नहि कहबैक
नहि केना करबै धियापूता ता नै के धीयापूता भऽ जैते ने तकरा बाद त नहि ठीक जेते त कहबै ऑपरेशन करा देते वएह लै गाय अखन नहि एखन धियपुता नहि छै एको गो
अच्छा ओ ओझाजी के जे अथी छै तऽ ओहिमे मतलब पेन प्राइवेट डॉक्टर या मतलब इलाज करबै छथिन कि मतलब सरकारी तरफसँ भेटल छनि कतहु
नहि बुझाइए से नहि हमरा पता यइ हमरा ई पता यइ कि हॉस्पिटल लऽ जाइत छी आ पूछि कऽ कहब
ह
तऽ आर्मी के कैंटीन मे तऽ आर्मी के बड़ समान दै छै आ आदमीके डॉक्टरमे तऽ खाली
ह पढ़ी रहै छै ने जेना हसबैंड वाइफ अहाँके साउस ससुर एतेक रहै छै
ओ नहि पता सब
अगर हॉस्पिटल बला कार्ड वाड भेटल होईत तह त निक हॉस्पिटल से जैॅच त ईलाज भ जेतई बउआ के
पताये पूछि कऽ कहब आर कहू
आ ठीक अई महादेव दया स सभ ओ अहाँ की सब भऽ रहल छै अहाँ कुम्हर
किछु नई ओहा बच्चा सब कपड़ा पुचलकै आब जेबै बाथरूम खाली हेतै तऽ हमहूँ नहेबै नहा
लेकिन नहायल सुनायल नहि टाइमसँ करू लोक टाइमसँ नहेबाक चाही हेलो
ओह आई और लेट भऽ गेले कहे लेट से जे उठबे ने त अहा के काजो लेटे लेट
हम तऽ सबेरे सबेरे नेहेल छलियै नहा के पूजा कऽ कऽ चाय वाय पी कऽ तहन निकलल छलियई
ठीक छै तऽ
ठीक छै छै तऽ अहाँ अपन ध्यान राख हँसाऊ
हँ